नमस्कार बहुत दिन बाद भेट भेल, की हाल चाल अछि?
ठीक छथि ठीक छथि आ अपन बतायै छी।
सब बढ़िआँ छी। अहाँ परिवार मे सब ठीक अछि न?
हँ सब ठीक छी सब, भगवान कृपा सब कुशल मङ्गल अछि। अहाँक परिवार मे सब केना छथि?
सब बढ़िया छथि आइ बहुत दिन बाद आराम से बैठल छी। तऽ सोचलहु जे कोनो महत्वपूर्ण विषय पर अहाँ से गप कयल जाय।
ठी करल छै बिलकुल सही सोचलहु छी। तऽ चलू। आइ समाज बारे मे विस्तारस चर्चा करी। आखिर समाज से हमार पहचान बनैत अछि।
बिल्कुल सही केहलो आहाँ। मनुष्य अकेले नहि रह सकेत अछि काहे कि समाज मे रहै के एक दोसरा के सहयोग से जीवन सफल बनैत अछि।
हूँ, हूँ, हूँ समाजक असली ताकत एकता, प्रेम, सहयोग आ विश्वास अछि। जे ई चारू बात रहत तऽ समाज हमेशा मजबूत रहत।
बिल्कुल वैसे मुद्दा आय कैल देखै छी जे लोक अप अपन -अपन दुनिया मे व्यस्त भए गेल छथि। पहिले अं जेकरा घर में खुशी होइत छ तऽ पूरा टोला ही खुश हो जायत छल आ जब दुःख हो अच्छा तऽ सभी मिलके सहयोग करै
हँ आब ओ अपनापन धीरे -धीरे कम होयत जा रहल अछि। मोबाइल और इन्टरनेट दुनिया के नजदीक तऽ केलक मुद्दा दिल के कितनो बेर दूर सेहो क देलक।
सही कहले छियै आहाँ ओहिसे तकनीक खराब नही अछि। अ कहेैकि जे ओकर उपयोग पढ़ाइमे ज्ञान आ समाजक हित मे हो तऽ बहुत उपयोगी अछि। ओैसे मुद त जे दिन रात मोबाइल में लगल रहै आ तब परिवार आ समाज दुनू प्रभावित होइत अछि।
सही कहलु विशेष रूपसँ ई बच्चा सब बाहर खेलबाक बदलब मोबाइल पर गेम खेलै जाती आज ता आज कल के माय बाप सब अपन -अपन बचान सबके अपन से दूर रखे खातिर
मोबाइल दे देै छथिन। एहि कारण स्वास्थ्य पर सेहो खराब असर पड़त अछि।
आहाँ बिल्कुल सही बात कहले अछि काहेकि स्वस्थ तऽ समाज बनबाक लेल स्वस्थ नागरिक जरूरी छथि। ओकर साथ -साथ लोगन के नियमित व्यायाम प ष्टिक भोजन आ स्वच्छ वातावरण बहुत आवश्यक अछि।
हूँ, हूँ। समाजेमे शिक्षा सेहो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि।
वैसे अ शिक्षा केवल परीक्षा पास करबाक साधन नहि अछि। शिक्षा मनुष्य के सही गलत मे अन्तर बुझबैत अछि। अनुशासन सिखबैत अछि आ जिम्मेदार नागरिक बनबैत अछि।
हूँ जब प्रत्येक बच्चा शिक्षित होयत। तऽ समाज स्वतः विकसित हो भइत जाइत।
बिल्कुल -बिल्कुल खास करके बेटी सबक इच्छा पर चीज ध्यान देबाक चाही काहेकि बेटी शिक्षित होयत तऽ पूरा परिवार शिक्षित होइत अछि और अगर बेटी ही शिक्षित न होयत फिर ओ परिवार के कैस चलायत अछि न चलापायत अछि अच्छे से अपने- जे कि अच्छा शिक्षा न दे पायत अछि
सही बात कहले अछि। आब तऽ बेटी सब डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक शिक्षक पुलिस सेना आ प्रशासन सब क्षेत्र मे देशक नाम रोशन कर रहल अछथि।
बिलकुल पैसे एक समय छ जखन बेटी के बोझ मानल जाइत छल मुद्दा अब सोच बदलि रहल अछि। जे बहुत खुशीके बात अछि हमसब के लिए
सही बात समाजमे एखनो दहेज प्रथा जेका कुप्र- कथा समाप्त नहि भेल अछि।
सही कहले अछि।
हूं आज भी आज भी देखल छथि तृषा शर्मा के अभी कैसे मार दिहल छथि। दहेजे खातिर ने छी ह
दहेजक कारण अनेक परिवार आर्थिक संकट मे भी पड़ि जाइत छथि। बहोत कथ कोइ बेटीके मानसिक आ शारीरिक प्रतड़ना कोइके जला के आग में मार दे सब सेहो ओ समय परत अछि
हँ ई सब लड़किय सब पे होत अछि त इ सबको आम बात मान ले छैथ पुरषन पे अबहि अभी इहे सब हो छथि तऽ ई सबके लिए आन्दोलन करै छथि
बिलकुल बिलकुल
हु एहि कुप्रथा समाप्त करबाक लेल समाजक प्रत्येक व्यक्ति आगा आय पड़त
बिलकुल बाल विवाह सेहो समा हँ
शुरू से अ अब तक अगर एहि सब पे ध्यान दे देबै अछि तऽ अब तक सारा चीज समाप्त हो गेल छी।
बिलकुल बिलकुल लेकिन लोग अ‌ ओहि न हो पाय कोइ के कोइ से मतलब ही न रहै छै जब खुद पे पड़े तब समझ मे आय छी।
ह्म सही कहलिये
वैसे बाल विवाह से एगो समाजक विकास मे बाधा‌ अछि‌ ब च्चाके विवाह से सही उम्र मे होयबाक चाही ताकि ओ अपन पढ़ाइ पूरा कै सकै
हू हू सही बात शिक्षित आ जागरूक समाजे मे एहि प्रकारक कुरीति स्वतः कम होइत अछि।
बिलकुल सही कहले अछि ओहिसे समाज मे स्वच्छता पर सेहो ध्यान देबाक आवश्यकता अछि ज हम अपन घर साफ रखी, आब ऐसे मुद्दा कचरा सड़क पर फेेकी। तऽ स्वच्छता सम्भाव कभी नहि, अछि कभी नहि अछि।
ह्म्म आई आ ई सब अछि। जादा देखन अछि, शहरन मे जदा देखन अछि।
बिलकुल
ह्म्म स्वच्छ समाज रोग कम फैलइत अछि। गाम, घर, सड़क, विद्यालय आ सार्वजनिक स्थान साफ सुथरा रहबाक अछि।
बिलकुल बिलकुल पर्यावरण संरक्षण सेहो हम सभक जिम्मेदारी अछि। घास काटब कम अ लगायब बेसी। चाही हम सबके जोकी अब पहिले से कहां इ सब हो पवत हो नहि हो पत
हूँ-हूँ-हूँ। जल, वायु आ माटिके प्रदूषित करब। तऽ भविष्य्यक पीढ़ीके संग अन्याय अछि न।
बिलकुल बिलकुल। पानी बचाउ बिजली बचाउ। आ प्राकृतिक संसाधन स ही उपयोग करे अछि हमसब नागरिक के।
न समाजेमे धार्मिक सहिष्णुता सेहो बहुत जरूरी अछि।
बहुत जरूरी छै, सही बात कर रहे अहाँ, और
हूँ।
अलग-अलग धर्म, जाति, भाषा। आ संस्कृति होइ तहु हमसभ भारतीय छी। प्रेम आ सम्मान संग रहब सभसँ पैघ धर्म अछि।
ह्म्म जातिवाद आ भेदभाव समाजके कमजोर बनैत अछि।
बिलकुल सही बात क रहले छियै ऐसे एक दूसरा के सम्मान करब चाहे ओ गरीब होखी या धनी होखी। पढ़ल लिखल होती या अनपढ़। ई सच्चा समाजक पहचान अछि।
हूँ बुझु लोकल। लोकक सम्मान सेहो आवश्यक अछि। हुनक अनुभवसँ बहुत किछु स सिखबाक अवसर भेटैत अछि।
बिलकुल ई बात सही कहले अछि, कि बुजुर्ग लोकक सम्मान बहुत आवश्यक अछि। काहे कि बुजुर्ग लोक कऽ के अनुभव बहुत किछो हमसभकेँ सिखबाक भेटैत अछि।
हूँ- हूँ -हूँ आ-
वैस आइ काल्हि ही कतको युवा माता पिता के समय नहि दैत छथि। ओहिस ई बात ठीक नहि अछि हमसब नागरिक खातिर।
हूँ-हूँ सही बात माता पिता हमार जन जन्म देत। छथि पालन पोषण करै छथि शिक्षित बनबैत छथि। हुनकर सम्मान करब हमर पहिल कर्तव्य छी।
बिल्कुल-बिल्कुल। गरीब असहाय आ दिव्यांग लोकक सहायता करब सेहो सम। समाज सेवा अछि।
सही छुट छुट सहि ओक सेहो। केकरो जीवन बदलि सकायत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल नशाखोरी समाज लेल बहुत। पैघ खतरा बनि गेल अछि।
हूँ शराब तम्बाकू आओर। नशाक कारण परिवार बर्बाद होइत अछि। अपराध बढ़ैत अछि, आ स्वास्थ्य खराब होइत अछि।
वही बात अछि, युवा सब के एहि से दूर रहबाक चाही ई सब नशा। फेरी आ दूसरा के भी सेहो जागरूक करबाक चाही ई सबसँ दूर रहै।
हूँ बेरोजगारी सेहो समाजक महत्वपूर्ण समस्या अछि।
बहुत ज्यादा आजके। जीवन मे बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण समस्या अछि। एहि से सरकारक प्रयासक। संग-संग युवाके स्वरोजगार कौशल विकास आ मेहनत पर विश्वास रखबाक चाही।
ह मेहनत करनिहार व्यक्ति अवश्य सफल होइत अछि।
बिलकुल-बिलकुल। काहेकि समाजमे ईमानदारी आओ नैतिकता बहुत जरूरी अछि।
हूॅं भ्रष्टाचार सूट छल कप। प आ लाल समाज भी कमजोर बन पैत अछि।
बिलकुल-बिलकुल जब प्रत्येक व्यक्ति य अपन कर्तव्य ईमानदारी से। निभायत व समाज स्वतः आदर्श बनत।
त से आब रखैत छै, छी दस मिनट से ऊपर होग छै। थोड़ा सा पढ़ाइ लिखाइ आओर त कर लेचा छथि। नमस्कार। ह।